हँ जी अहाँ के बोलै छी?
यहां के सब हाल चाल नीक छै अहाँ के कहेै छी अहाँ के हाल चाल सब नीक छीयै?
जी हमर हालचाल सब नीक छै हाल चाल तऽ सब नीके छै आहाँ कोन छी? अहाँ केने से फोले छी?
हम तऽ छियै शिवोर बोलै छियै बोलै छियै। तिहारी से आहाँ।
अच्छा सुबोध बौआ बोलेै छियै आहाँ से बारा दिन बाद। बातवा भेल छै काहे इतना दिन बाद बात भेल छै अहाँ से? आके सब भूल गेल रहे छै कहियो फोनो न करे छै?
आहाँ के हम कैसे भुला पाबै छीयै।
ना तऽ उहे ने कहै छी जी।
अहाँ तऽ सब कछ सिखे जाय छियै या आहाँ पैसा लागै छी। समय ना मिल पाबै छै समय ना मिल पाबै छै ओजना बात कर पाबै छै। जी
हँ उ तऽ एगो दिक्कत छै कि समय लोग के न मिले छै तऽ लोग बात न कर पाइ छै तैयो लेकिन अहाँ से बारा दिन बाद में बात भेल छै। अहाँ से मतलब कितना दिन पहिले बात करले रहे छी अहाँके खुद याद न होइ छै कि आहासे हम अहाँ से कितना दिन पहिले बात करले छी की।
जे भेल छै ने दू चारि महिना। भेल छै जादा कहाँ भेल छी।
आ मुलाकात तऽ करल सालो बीत गेल छै। का पता अहाँ केने चल जाइ छी। अहाँ से ने कहियो मुलाकाते भेल छै आ इतना दिन से तऽ ने बाते भेल छै। आ बोलै छी कि अह अहाँके तबियत सब तऽ नीक के होइ छै तबियत सममे तऽ।
जी। तबियत उबीयत सब नीक छै आहा बेकार कहलियै तबियत नी छै।
जी।
आओर कहै छीयन आहाके तबयत उबयत कैसन छै?
जी हमरो न तबियत सब नीक छै कोनो समस्या न भेल छै। तनि सु उहे पेटवा में दरद छै।
अहाँके दबैया ने खले छियै ऐतऽ।
नऽ खाब भेलै छी। लेकिन एबार ए बार की भेल छै कि बारा दर्द हो गेल छै तऽ तनी घुमै छी नु। टहलै छी तऽ छऽते पे सुतल छियै। अकेले छियै तऽ अकेल। जी अकेले छीयै इतना देर से लागे छै कि बरसात होइ छै। रहै दही।
आरे मौसम कैसन छियैह।
हम जेतना। तारा उगल छै सब पे बारिश छा मतलब बादल घेर लेले छै। सब तारवा सब विलुप्त हो जाइ छै।
अहाँ के का लागै छी बारिश होइ छी।
हमरा तऽ लागै छै कि बारिश भऽ होइ जाइ छै पता नऽ छै होइ छै कि न। भगवान करे नहा होइ छै सवेरे होइ छै काहेकि सवेरे धूप बहुत होइ छै। अभी मोबाइलवा चार्ज करैके छय तऽ अभी मोबाइल उहो चार्ज न छै दस परसेंट चार्ज दस
निक रहै छीयै से चारजो नै छै ओकरा लाल नै दहबै छीयै कोनो दिक पतन होइ छै कि नहि।
जी दस प्रतिशत चार्ज भेल छैय अभी मोबाइलमे बट चार्ज छैय।
हूँ।
अभी मतलब होइ छैय तऽ दिक्कत होइ छैय अभी सवेरे होइ छैय। तऽ सवेरे। इ धूपो कम पड़ै छैय ऊपर से आदमी आराम सँ अपन घोरमे बैठे छैय केनाहु बाहर न निकलै छैय की?
जी तऽ अहाँके बात नीक कहै छीय।
उम एहि लए नु कहै छैय कि सबेरे भेल छैय तऽ हमनी के ज्यादा माजा छैय। अहाँ की करै छियै गेम खेलै छी।
जी गेम खेलै छी अहाँके बात करी रहल छी।
हुँ हवो नय खूब नीक बहै छैय। सवेरे इतना न गर्मी रहै छैय कि अहाँके हम की बताउ त अभी त हवो नीक बहै छैय। और बताउ न।
आ सब, आ सब की बतइयए हम। आइ अभी ब्लूटूथ लगैले छियै त पता छी का भेल छियै। चार्जे न छियै, कहय छैय त प्लीज चार्ज।
त चार्ज कर लै छी बि बिजलिया कटै छैय अगर बरसात भ गेल छैय त बिजलीया कटै छैय त बड़ा दिक्कत हो जाइ छैय आ ऊपरसँ एगो बात कहै छी अपनेके घरमे सबलोग नीक छैय जैसे मम्मी भ गेल छैय पापा भ गेल छैय पिताजी, बौआ जी बहिन, नानी, नानाजी, दादाजी सबलोग नीक जे खूब बढ़िया से छैय नु, कुनु दिक्कत ननु हुवय छैय उनका।
इहाँ के त दादा, दादी, नाना, नानी सब नीक छैय। अहाँके कोन छी अहाँके दादा, दादी, नाना, नानी फूआ, फुफा कैसन छैय नीक छैय।
जी। हमरो दादा, दादी सब नाना, नानी माताजी पिता ताजी, बहन सब लोग नीक छैय सब लोग सुतल छैय अभी ए सबय
जी बस नीक रहै।
हमरे लागै छैय जानै छी कथी कि एने के सारा लोग सुत गेल छैय एगो हमीये बकबकाइ छीयै छत पे।
जी हम तो कैसे लागे छी हम एगो जागल छी ओ लोग
आब त इ आबे छैय ओकर बाद त सुतिये जाइ छियै आधा घंटा।
जी इ त अहाँके बात नीक कहै छी। बस आधा घण्टासँ जादा न ओकर बाद सुत रहल छी।
और बताउ आ अहाँके तबियत त सुनै छी कि बड़ा खराब भ गेल रहै छैय की अप अपेंडिक्स न छूटले छैय कि।
न, न छुटल छैय। अभी त कुछ महीना भेल छियै ओकर दवा इलाज कराबय छी छी।
ऑपरेशनके उ दब उ दबाइ सभसँ ठीक न भ होइ छैय कि। ऑपरेशन करै लए जरूरिए छैय।
जी- जी उ जरूरीेये छैय। ओकर अलावे न काम चलै छियै उ एयसन बिमारीये छियै।
तब त मतलब कि समयो खूब लागैय छैय ऑपरेशनमाके ठीक होयमे आइ।
जी छ महीना लागिये जाइ छैय साल भर।
जी त छ महीना आदमीके एकदम
अहाँके आवाजबा न आबैय छैय फेर। हेलो।
हॅंऽ बोलै छी जे आदमी के छओ महीना बाद धीरे-धीरे चलै चलैके पड़ै छै ओकर बाद मतलब कि उएहे बहु खूब बढ़िआँ-बढ़िआँ भोजन मिलै छै एगो इहे फायदा छैय नै तऽ। कहाँ फायदा होकर छै आदमी धीरे-धीरे चलै छै। ओकर देखरेख के सूझ सूझ बूझ के चलल जाइ छै कि कुछ टूटे नऽ ताका ई सब नऽ।
जी उ खयाल मे देख के चलै छै।
अहं हमरो घर एकगोरा के ऑपरेशन भऽ गेल रहे छै, हो गेलै समय तऽ उ एकदम धीरे-धीरे चलैत रहै छै, उंच ख्याल पे पीढ़िया ल के। पीढ़िया लगा देवल जाय छैय कि उ आराम से गोड़ रख रख के चलल जाय छै, समझे छै, अब लेकिन नीक हो गेल छै। पहिले जब ओकर ऑपरेशन भए गेल आबल छै तब के बतबा बताय छी।
जी-जी होइ छै बड़ दिकत होइ छै
हुं, मतलब कि बिना दू तीन लोग के सहारा के तऽ ऑपरेशन के होइए न जाइ छै, एक ने एगो चाहे दू गो लोकके जरुरीये छै तऽ छै ऑपरेशन आबै ऑपरेशन हो के बाद।
ई तऽ बात अहाॅं कऽ नीक होइ छै। किया त दू तीन गो लोग दिन भर सेवा ले चाहै छी।
जी--एगो तऽ लोक चाहै छै कि मतलब कि ऐ बैठे ले कि तनिको स हुनको कुछो गड़बड़ होइ छैय तऽ ओ आराम से डॉक्टर साहेब के फोन कऽ देबै छै कि दूसरा डाक्टर तऽ दूसरा लोग चाही कि एगो दोस्त के तरह के चाही जे मतलब ओकरा मदद करै।
जी तब आप अहाँ गेल
जी। और समझायब हुनका कि ऐसे करल जाइ छै वैसे करल जाइ छै तऽ हुनकर दिमाग खुलै छै, तीसरा होइ छै ई एक खन गो बहुत बहुत लयका के एकदम मतलब बढ़िया बनाबे के की
जी अहाँके एक नम्बर सौ प्रतिशत बात न होइ छी प भ जाइ छी
और बताउ नऽ खाना पीना की की भए गेल छै। आ खाना पीना कथि कथि खैले छी।
खयले छियै भिंडी, रोटी, अचार, चटनी, आम और रोटी है। अहाँके बतावै छी ने अहाँ की की करै छियै।
हम तऽ खेने छी उहे भात-दाल सब्जी अचार एगो खैले छी आम के ओकरा बाद भिन्डी के भुजिया रहे छै, एगो दाल रहै छै, दूगो मतलब दोस्त के साइकिल से दुबइ मतलब की जाइ छी तऽ ना उ कहै छै कथि कहल जाइ छै एगो पू पानी एगो पूरी वाला उहो मे सब अब बुलावल रहै छै तऽ उहो जाइ छै तऽ देख लेबै छै तऽ पियए के हल्ला करै छै तब पियाबै छै।
ई तऽ आहां नीक कहै छीयै।
देखू नै कि जी बोलू?
ई तऽ अहाँके ई बात तऽ नीक कहने छी नै? आब कहै छी नै आहां के सुने में ऐल छै परीक्षा देबै गेल छियै। परीक्षा कैसन गैल छै।
जी।
अहांके परीक्षवा कैसन गेल छै?
आब परीक्षवा तऽ नीके गेल छै। दूगो परीक्षामे दुनू खूब नीक गेल छै, हिं अ मतलब कि जे हिन्दीया के विषय छै ओकरा एकदम मजे आ जाय छै लिखै मे। अ-अ जे मतलब कि अंग्रेजीए मे तनी-मनि न अंग्रेजीेया के मजा आए जाय छै लि खे मे मतलब इंगलिशवा मे तनी कष्ट होइ छै, अंग्रेज जी मे मैथिलीयो में तनी नीक लिख लेबै छीयै त अंग्रेजी या में तनी कष्ट होइ छै तऽ ओकरा ठीक करैके कोशिश करै छीयै।
जी-जी सए प्रतिशत अहाँ के बात तऽ नीक कहै छी।
से त
चलै छी, नीक छी।